हलो हलो हलो जय झूलेलाल!
जय झूलेलाल, जय झूलेलाल जय किशन सतानी जी
हां जी है। ॿयो साईं कहिड़ो हाल आ?
बढ़िया बढ़िया कहिड़े शहर जा तां?
असां सूरत
सूरत वेरी गुड़, वेरी गुड़ ॾाढो बढ़िया, मतिलबु हिकु स्टेन्डर शहरु जे अंदर मुंहिंजो
सभु हा सभु साईं मोदी जे इलाको थी वेंदो, हिन्दुस्तान ईं मोदी जो आहे इयं त
हा हा
हि हि हि हां सॼो हिंदुस्त
हिंदुस्, हा पूरो हिंदुस्तान त मोदीअ जो आ।
हा पो बाक़ी
बिल्कुलुु सईं, बिल्कुलुु सईं, बिल्कुलु सईं
ते चदिया तलाया ते मोदी आ।
हा हा,
तव्हां जो तव्हांजो शुभ नालो साईं?
मुंहिंजो नालो तव, अशोक कुमार।
अशोक कुमार छा लगाईंदां आयो सरनेम?
अशोक, अशोक कुमार झामनानी।
अच्छा, झामनानी, किथां ता ॻाल्हायो तव्हां?
असां हिते, मध्य प्रदेश जे रीवा शहरु मां था ॻाल्हायूं।
अच्छा, रीवा।
जी, जी, जी, तहां ॿुधियो हूंदो नालो नालो ॿुधियो हूंदो न
ॿुधल आ, साईं ॿुधलु आ, नालो ॿुधलु आ साईं, अगे रायपुर, छत्तीसगढ़ बि तव्हांजो मध्य प्रदेश ईं हूंदो हो न?
हा, हा, हा हे त बटजी वियो छ छत्तीसगढ़ ठही वियो न त रायपुर वग़ैरा बि, हा हा हा हा हा,
असांजा मामा ॼन रहंदा आहिन रायपुर छत्तीसगढ़ में। हलो,
हा हा हा,
हलो,
हलो,
हा, अचे ती न आवाज़ ॿुधयो न
हा वा चवां थो असांजा मामा जन र ना इन रायपुर, राय रायपुर बिलासपुर कटनी जबलपुर सतना हिते सभु अं सभी जगह माइट इन सांईं।
हा त बसि हो गिया पो त मतिलबु असांजे रीवा खां त बॻल में सतना आए मतिलब। कुनाक कुनक सभु पेंजा जेके तहांजे हिते माइट थिया न।
हा, ऐं तव्हां बि त माइट थियो न सिंधी सिंधी माइट ई थियो न। किथे न किथे किथे न किथे न किथे रिश्तेदारी निकिरी वेंदी।
काथे न काथे निकिरी वेंदी बिलकुल सही था चओ।
ॿियो तहांजो छा जो बिज़नेस आ?
असांजो कपिड़े जो बिज आ साईं।
हूं,
कपिड़े जो, कपिड़े जो हो हो हा हा होलसेल होलसेल कमु आ असांजो। कुदयो कुदयो कुदयो मैन्यफैक्चर आ। हूं,
ॾाढो बढ़िया।
मरेई साईं जंहिंम में दाल रोटी ॾे।
न साईं त हमेशा बिल्कुलु ॾींदो आ असां बसि पंहिंजो कमु सुठो कयूं।
न न उहो त साईं त हमेश ॾींदो आ भुखियो उठाईंदो आहे खाई सुम्हारींदो आ उहो त।
हू हूं हूं हूं,
उहो त साईं जी मालिक दया था कयूं वरी साईं जी वॾी कृपा आए झलण
हा, हा हा हा हा हा
जो थक थौक जो कम आ खुदि जो, मतिलबु इसमे ठाराहींदां आहियूं असां लेडी सलवार सूट
अच्छा पंहिंजी ख़ुद जी मैन्युफैक्चरिंग आ कोन्हयो?
हा मतिलबु कचो माल वठी करे हुनखे ठाराईंदा आहियूं उन मथा वर्क बर्क कराए ख़ुदि जा फोटू लॻाए करे खुदि जा
अच्छा, अच्छा अच्छा
खुद जो नालो ॼई करेे
तव्हांजो त एम पी में माल ईंदो हूदों न मतलब त?
असांजो रायपुर रायपुर वेंदो आ, रायपुर वेंदो आ कटनी ईंदो आ
कटनी बि ईंदो आ?
हा कपटनी बि ईंदो आ, ऐ जबलपुर बि ईंदो आ तव्हांखे खंडुवा ईंदो आ
अच्छा अच्छा
खरगोन खरगोन इहो खरगोन जा इते ॼट ईंदा आहिनि असां वटि हा खरगोन जा जट जाम ईंदा आहिनि
अच्छा
जबलपुर जा बि ईंदा आहिनि जट वठी वेंदा आहिनि
छा जट तव्हां वटि वधीक आहिनि छा ग्राहक?
कम ई अॼुकल्ह कपिड़ा त मतिलबु पंहिंजा हिंदू त पाइनि ई कोन था न
हा हिननि में वधीक थव हीरा सही था चयो हे
हिंदू, हिंदू हिंदू त मतिलब पाइन ई किथे था सलवार सुट त हिंदू पाइन किथे ता
हा बिल्कुलु सही ता चओ, बिल्कुलु सही त चओ हीअ ॻाल्हि हक़ीक़त थव मूंखे बि इअ महसूसु थींदो आ कि ही जटनि जो फिर बि ॾाढो शौंक़ु हूंदो आहे। कपड़ा बि वठण अउ ॿियूं शयूंनि जो ख़रीदारियूं करण ॾाढियूं शयूं वठंदा थव, कॉस्मेटिक वारा आइटम वग़ैरह नत त ॿी कोई जात जेकी आ वाक़ई में एतिरो न वठंदो थव
ॿियो ॾिसो हींअर सिलाई महंगियूं लॻियू पयूं आहिनि दरिजी वटि वञो त, हू पुछा को पंज सौ छह सौ रुपया सिलाई आ, ऐं अॼु पाजें हिंदुुनि में ॾिसो त लेगीस ऐं कुर्ती वठी ईंदा ॿीं अढाई सौ जी, ॾेढ सौ जी लेगीस वठी ईंदा ॿी सौ ई वठी ईंदा थी पंच सौ में वॻो त्यार थी वेदों, हिन करे अॼुकल जटनि जो ई ॼट न हुजनि त पाहिंजी गाॾी बि न हले।
ॿुधायो छोकी आहे त मतिलबु अहिड़ी जात जहिड़ी जात सां माण्हू हर माण्हू भॼंदो अऊं परे थींदो आ, पर ॾिठो वञे त हिन्जे ई मथे जेको आहे बिज़नेस थो हले।
हा, अॼुकल्ह ॼ ॼटनि जे मथा ई आहे साईं।
बिल्कुलु सही था चओ, बिल्कुलु सही था
अॼुकल्ह हिंदुुनि में छा चऊं हाणे पाहिंजा पाहिंजा पाहिंजा ई ॿार आहिनि पाहिंजे ई घर मे अॼुकल्ह त कंहिंखे चई नथा सघूं, जमानो ई कोन्हे बाक़ी, बाक़ी हले ई धंधो ॼटनि जे पुठियां थो।
ॿुधायो यार केॾी मल हिकिड़ो आहे त इहो कटूं सत्य् ऐं केॾो दुर्भाग्य आ असांजे भारत जो, की जहिड़ी जात जात खां असां भॼंदा आहियूं जेड़ी जाति खां ॾकंदां आहियूं जेड़ी जाति त चाहीदां आहियू न अचे और जेड़ी जात चईदां आयू न हुजे, उनजे ही सदके अॼु असांजो सभनी जो बिज़नस
ॾिसो तव्हांजो सटर ख़राब थी वियो तव, ठाहिण वारा ॼट तव्हांजी गाॾी प ॼट तांखे वेल्डिंग कराइण ठहिण वारा ॼट तांहजो चूल्हो ख़राब थी वियो थो ठाहिण वारा भी त जट
बिल्कुलु सही ता चओ।
वेल्डिंग जो कमु करायो हो घर में, अगर चवंदा आहिनि कोई खिड़की टुटी पई त ठाहिण वारा ॼ त आहिनि हिंदू बि आहिनि, अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे, पर वधीक ॼट
हे वधीक आ, हे वधीक आ
हिन करे कमु ही ॼटनि जे पुठियां थो हले सेठ साहिब
तांहजे घर में अगर एसी में कोई दिक़्क़त आ, ए सी ख़राबु आ, त हा यार
ख़राब या नलको ख़राब थी वियो ईंदो ॼट ईंदो ठाहे वेंदो, तां चओ मां ॼट खे न घुरायां तांहजो घराइणो, घुराइणो ई पवंदो तां चवंदव न मां मां त सनातन धर्म जो तिलिक लॻाए वेठो हुम, भई तिलिक लॻाए वेठो हुञजे तूं, त मूंखे ॼट खे घुराइणो पवंदो।
बिल्कुलु सही त चओ, बिल्कुलु सही त चओ। बिल्कुलु सही था चयो, इहो वाकई में हिकड़ो कटू सत आ।
हा।
मांजी बि अॼु खां
हुन खपे पर असां, मजबूर आहियूं
मजबूर आहियूं, असां मजबूर आहियूं।
असांजे देश खे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरु तबाह करे वया।
हा, हा हा, हा हा बिल्कुल सही ता चओ
करे इअं, त अॼु इअं पंहिंजी हालत न हुजे हां
हालत न हुजे आ पंहिंजी, बिल्कुलु सही ता चओ, ॾाढो असां सुखी हुजूंं हां।
हम्म हं हं हे त तव्हां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी महिरबानी समझो तव्हांखे हैदराबाद ऐं जूनागढ़ आया, न त इहे बि न अचनि हा।
इहे बि न अचनि सही ता चओ, इहे बि बटिजी वञनि हा। बिल्कुलु सही ता सही चओ, सही ता चओ हम्म
तव्हांजो छाजो बिजनस आ, साईं?
असांजो त बिज़नेस अनाज जो आ, अन्न जो।
अच्छा, अनाज जो।
अनाज जो
अच्छा, हिते कणिक कहिड़ो अघ?
हिते मतिलबु जेकी सुठी कणिक आहे, हिते पंटीह रुपया हलंदी आ।
अच्छा पंटीह रुपया।
सुठी वारी कणिक मतलब जेकी बिनल बिनायल ईंदी आ, विदिशा जी तीस किलो कटी ईंदी आ न फिल्टर कणिक, उह हा हा, हा हा बस बस उहोई उहोई।
एमपी जी सही कणिक ईंदी आ न, उज्जैन मां।
अच्छा, अच्छा, अच्छा।
शरबती नाले सां ईंदी आ, रजुआरी या शरबती नाले सां, उहा चालीह बाऐ तालीह रूपये किलो, टेतालीय रूपये किलो, चोएतालीह रूपये किलो, टीहें टीहें किले जा कटा
अच्छा।
असांजो सेण आहे हिते इंदौर में, हुनजो बि कणिक जो वॾो कमु तसि।
अच्छा।
उहो चवंदो आ कयो न मां हाणे, असांखे न पुंजदो भई गोदाम खपेनि इअं थोरी आ हसी मजाक खेल थोरी आ, कणिक जो
हुनमें गोदाम खपेनि पहिंजा, माण्हूं खपनि सम्भालण वारो माण्हूं खपे, न त केजे भरोसे हले गाॾी
डाढी शेए खपन ॾाढी शय ख़पन
हा ॾाढी मुसीबतुनि साईं
हा
चउणु सोलो आ करणु ॾाढो मुश्किलु आ।
हा दाढो मुश्किल आ, वाक़ई सही ता चयो।
अॼु तां भली थोक कमु कयो या रिटेल कमु कयो सुबुह खांं वठी शाम ताईं मथां फोरी कयो तॾहिं वञी करे, तांजा हुनिन में पेमेंटनि जी लफड़ा कोई उधारो वठी वेंदो, कोई ॾेई वेंदो।
ॾाढो धियान तो करणो पए, ॾाढो धियान थो करणो पए। खोड़- खोड़ ॾाढो ध्यानु थो करणो पए अगरि अॼु हिन में अगरि कमाणो आ, ऐं लापरवाही न
हा अे अॻे कल्याण कल्याण कणिक हलंदी, गोल्डन हलंदी ऐं उहा त बंदी फार्म फार्म बंदि थी वई, ऐं हाणे शरबती ऐं रजवाड़ी आहे बसि
हा -हा -हा -हा
उहा ॻाल्हि आहे न सई
बिल्कुल सही तां चयो, बिल्कुल सही तां चयो।
छो त असां बि किरायो काने असांजो बि किराने जो कमु कयल आ, न अॻि में।
अच्छा तवांजो पुरानो पंहिंरो किराने
हा चालीह साल मां किराने जो कमु कयो आ, सॼो नॉलेज आ, भगवान जी दया सां
हा तांखे अनुभव हूंदो, बिलकुल सही ता चओ किराने वारो त भई, सभु शयूं को जाणे न। अन्न जे बारे में ता सभु जाणदा हुदव?
अन्न जे बारे में दालनि जे बारे में कणक, चांवर सभु मालिक दया जी नॉलेज हूंदो। असां अॼु बि राजस्थान बारामा चांवर घुराईंदा आहियूं।
अच्छा
बासमती चांवर ईंदा हिनि हुते ई घुराईंदा आहियूं हिते हले, कोलम हित असांखे पसंदि न अचे। हा, साल जा घुराईदा हुंय यका, पो असांजा मिलण वारा
ह, हुं, हुं ह
हुनखे चईदा हियूं फ़ोन केदा आहियूं वेचारो मोकुलींदो आ
मोकिलजे, हा हा, कई बार सुख सुविधाएं आहे न गाॾियूं -वाॾियूं हलनिे थियूंस, उते सुविधाई हुयं न कोई
उए अॻे वेेंदासीं आगरे तॾहिं मतिलबु टेम लॻंदो हो, हाणे त सीधा लॻा पिया आहिनि, गाडियूं लॻूं पयूं हिनि हवाई जहाज लॻाइपान न राति जो चओ त ॿी क़लाक में किथे।
अरे! असांजे रीवा शहर जहिड़े शहर में ॿुधायो एयरपोर्ट ठही वियो आ। लाइटियूं हाणे घोर। वञे तवां ॿुधायो तां दिल्ली बि रोज़ थी वञे भोपाल रोज़ थी वञे जबलपुर रोज़ थी वे इंदौर रोज़ थी वञे। अऊं अञा कमीअ वधल आ कि अचण वारे समय में, मतिलबु फ्लाईट बी टिकट तांजी सूरत तांजे लाइ काॾे काॾे पहुचंदियूं।
हा, त सूरत मां हवाईअड्डो आहे न सेठि साहिब, सूरत बॉम्बे अहमदाबाद त पासे पासे में चईं कलाके में समझ तांखे, बॉम्बे में फ्लाइट पकड़े हुतां चढ़ो त सिधो ओड़ीसा पहुची वञो, अहमदाबाद मां वञो त पहुची वञो। सूरत मां बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर वञूं ई ता न।
बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु।
त भई जैपुर ॿैपुर लाइ त आहिनि फ्लाईट।
बिल्कुलु सही ता चओ।
जेब में तां वटि पैसो हुअणु खपे बसि।
हा, पैसो आ त सभु कुछु आ, पैसो
हा, नगदि न आहे तांजी जेब में आ त तां हिंदुस्तान में किथे बि पहुची वञो
हा हा।
ऐं नगदि न आये तां जे जेब में कोन्हे त वेठा माण्हुनि जा मुंहुं ॾिसो।
मुंहुं ॾिसऊं, सही ता चओ, बिल्कुल सही ता चओ। ज़मानो कोन लाइ करे अॼु जी रेट, पैसे जो कोन लाए पैसो आहे त सभु आ।
संत कंवराम ई चई वयो न कि पैसे बिगर सभु ऊंदहि तव।
हा, सही ॻाल्हि आ।
जा साला घणा ग़रीब जो कोई भेणीवो न थींदो। पो, पो साईंजनि सतर साल पंज दफा त पहिरीं चई विया पाकिस्तान में।
बिल्कुलु सही, वॾनि गुरूनि जो भॻवान जो अनुभव आ इहो जीवन जो पहिरियों जो ही। पतो आ न अचण करण में इहे शयूं थियणु ई थियणु। हा, बिल्कुलु सही।
हांजी, मनोज कुमार जी जो बात बात में बेटा बाप को आंख दिखाएगा, एसा कलजुग आएगा।
हा। सही ता चओ सही ता चओ मज़ो, मज़ो अची वयो तहां सां ॻाल्हाए करे तव्हां जूं ॻाल्हियूं मस्त लॻो बढ़िया।
मिरई साईं, वक़्तु पास करिणो आ टाइम मिरई छाए। खिली करे असां चवंदा आहियूं भई खिली करे, बाक़ी छा आहे कम त भरिया पिया आहिनि दुखनि सां।
बाक़ी छा, बाक़ी छा आहे छा संसार में।
ॿियो आहे छा, कुछु कोन्हें।
कुछ कान्हें, पर मौको मिले माण्हू मस्त खिले प्यार सां ॻाल्हाए। इज़त ॾे इज़त वठे।
उहो त चईवया न वॾा आऊ नहीं आदर नहीं उस घर मति जईयो। अऊ ऐं आदर भाटिया उते वञिणो बक़ी, मां त इहो चअंदोआं भई कोई पैसेवारो थो तो त असांखे छा करिणों आ। हून्दो पेंजे
सिधी सईं ॻाल्हि आ, कोई केतिरो ई पैसे वारो हूंदो छा हुंदो छा करणो आ खाईंदो त ओतिरा ई फुल्का हेतिरो ई कुछु कंदो न।
हिकिड़े माण्हू, माण्हू मुखें चयई हिते सूर्य में मां सोने जो पलंग हुजयी निंड न अचई पो छा कंदे? चईं अंकल तूं त मुंहिंजियूं अखियूं खोले भॼि, मां चयोमांस असां पट